ह
बोल रहे हैं न लड़का लोगके लिए नहीं भरोसा करना चाहिए पता नहीं तेरा बॉयफ्रेंड पति है भैया है वहीं तक उससे ज्यादा नहीं
अरे तो हम बता रहे हैं आपको ठीक है
उसका भी वैसा ही केसथा कोच उसका बॉयफ्रेंड भी ये सबमें शामिल था
बॉयफ्रेंडे
अब लड़ाई हुआ इस वजह से वो दोस्तों को साथमे लाया उसके वजह से ऐसा किया कि क्या हुआ था बट उसका मतलब था कुछ लड़का वड़का वाला ही सीन था अब एक साथ दो लड़का को डेट कर रही थी ऐसा सीन कि क्याथा मतलब ऐसा ही कुछ था थोड़ा बहुत होत ने लड़की लोग क ये सब चीज पे कैरेक्टर पे बात आ जाता है कि लड़की ही वैसीथी इसी केस साथ वैसा हुआ तो ऐसा ही कुछ था सीन त मतलब हमलोग की एज की लड़की हमलोग की दोस्त
मतलब हमलोग खेलते वेलते थे साथमे बात बात होताथा तऽ दोस्ती ही न अचान पहचान क लड़की ऐसा हो गया भााय साहब के बाद हमलोग क त हालत खराब हो गयथ फिर ये सब सुनने के बाद मेरे को तऽ सीधा अन्दर डाल दिया
अभी भी तू मेरा हर बात सुनेगी समझी अभी बता के रख रहे हैं नहि बच्च अच्छा सच बोल रहे हैं बहुत गलत चीज ह बाबू मेर बारेमे मे हम अभी तक एक बार भी गलत पहुँचे है ऐसा लगता है क्या तुम
नहि ऐसा बहुत डरावना चीजै आओर प ता है ओ देवी का जो बेटा है न छोटा वाला सचिन भैया उनका देथ हो गया किस वजह से अ क्या बोलते हैं नदीमे एक उसका दोस्त लोग डूब रहा था वोलो को बचाने के चक्करमें वो डूब गया ऐसा
तुमको बता रहे हं अभी स इंस्टा मे हम देखे कही से जानती है एगो लड़की शायद नौ महीना या आठ महीना कि प्रेग्नेंट थी ठीक है
हुँ हुँ
लड़की दिखने मे सुन्दरथी तऽ उसका रेप कर दिया ठीक है अब भइ प्रेगनेंसीमे उस सिचुएशनमे छे सात जन मिलकेऽ उसको रेप सेक्स करोगे तू क्या सफाइ की नहि न
नही अरे उ उस स्टेज पे क्य नॉर्मल लड़की भी नही सह पाएगी
हुँ ठीक है उसका जब बच्चा तो निकला तो बच्चा को कोई मार दिया आ माठो को मारा कि नहि पड़ता पर बच्चा
त बच्चा आठ महीना में कैसा निकल गया बप्पु
ओ सेक्स कर रहा था न जबरदस्ती दबा रहाथा लड़की छटपटा रही थी
हे भगवान कैसे कैसे जानवर लोग पैदा हो जाते है
सच मैं बच्चा सच मैं यहाँ तेर तू थोड़ा बोलती है हमको दर्द हो रह ह तू बेहोश हो जाती तू मेरा याथ रू काँप जाता है किसका मैसेज आ रहा तबसे
मैसेज रुके बता रहे आपको
इससे पहिले भी और एक बार आया था
रुकये रिया क आया है आधार आधा अच्छा जी जी यू वाला कार्ड भर दिए हैं फॉर्म अरे हमलोग बोल रहेथे न कि हमलोग छ्तीसगढ़ वाला भरेंगे तो वही हमको रिया मैसेज कर रहि कि वो आधा भड़दी है फॉर्म तो हम अभी तक भरे नी है हम भी भर देंगे लास्ट देट चौबीस या पच्चीस को है
हँ भरि देना त उ लास्ट डेट के चक्कर मे मत रहना समझी
हँ लास्ट के चक्कर में न रह है लेकिन दिक्कत य है न कि लगेगा दो सो
हँं ठीक ह हम तुमको हम पैसा भेज देेंगे है न
वही मैसेज कर रहीै बच्चा
हूँ ठीक है बात करबैे कोइ दिक्कत नहि
ऐसा है अच्छा तेइस को काउंसिलिंग है किस चीज का ब्बू बोलिया न मेरा हो जाएगा
हँ वो ब बहुत छै
क से योगात ने क न मरमे
हँ चुड़ल बोल रहे कम्पटिशन के तैयारीमे ध्यान दे बी एड वी एड के चक्करमे
कॉम्पटिशन मे भी ध्यान द देंगे
बचछा दननो साथमे तो नहि होगा क्यंकि प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो या सरकारी से करोगे तऽ जाना पड़ेगा ही न
सरकारी में तो कोई आऑप्शन न है
अगर जैसे जस एस ईी सीजल मे ध्यान देती है होना नहि होना अलग बात है पर अगर हो गया त हमलोग का लाइफ सेट हो जाएगा न बच्चा
हँ य भी अरे नह यार हमको करना है चाहे हम बी एड करै चाहे हम कुछु भी करै अब आप बादमें पलटेंगे त हम क्या करेंगे
पर हम फिर भी चाहतेै कि तुम्हारा जॉब हो जाए सेटल हो जाओ क्योकि हम जैसे तुमको देख पाए समझे है न बच्चा अगर थोड़ा सा भी जैसे हम तुमको देख पाएं और समझे हैं
हँ
दिक्कत है बच्चा ोड़ा सा हम नहि चाहते तुमको कुछ हो बोलके थोड़ा सा भी
क्या आप समझे बताइए न थोड़ा सा
तेरा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा
हॅ का
त हम नहि रखतेै देखिए ने कितना थोड़ा छथोड़ा चीज ध्यान रखते है
हँ
करना चाहते है पर तुमको नी पता तुम सीरियस है
आ हँ सेर य सनसन जगह सीरियस है हमको अी के साथ रहना
जब तुमको छोड़ के जाे है तो बुरा लगता है
तो नं लगेगा क्या बुरा
रूमी तऽ छोड़ के जाे है त क्यो बुरा लगता है
आ आज भी हमलोग लड़े आपका सीधा मुँह से क्या निकला ठीक ह छोड़ो पेकअप करत है रहना ही नीै तुम्हारे साथ
अरे तऽ तुम भाय मेेरा हाथ क्यो नहि पकड़ेगी बच्चा
हमको लगा आपको अपने दोस्तो को नहि दिखाना मेरी ई ग
प गल हो गई ह अच्छा तऽ कोइ आर लड़की रहती तब हम दिखा देते है दोस्तो को क्यं नहि दिखाना अ कौन दोस्त है मरा
अरे आप ऊपर जाे समय देखेथे न क्या बोलतेै उसको सीरीी के पास
को लगा में भी ऑकवर्ड फील करेंगे इसी वजह से मती न पकड़ रहतापक त आको जब य चीज दिखता है तो फिर आप क्यों नहि सामने करतै हैं की तुम कियों न पकड़ेगी
अरे त हम बोले तो कि बच्चे मेरा हाथ पकड़ो तब भी तुम नहि पकड़ी तब ने हम घुस
एक बार एक बार सिर्फ बोले
हँं तो बच्चा अब त बोले तुम मेे मेहमान नहि हो यार आब तुम मेरी बीबी हो खाने का भी कु पुछेंगे एक बारी पूछेंगे कि बच्चा ई खाओगी अरे तुम मेहमान हो क्या जरूरी है
मेहमान नहि है अब मेहमान को क दस बार पूछते हैं मे मान लोको को ह तो एक बार पूछताछ छोड़
क विद्यालय ह
दो तीन बार मैक्सिमम तीन बार चार
त बी है त एक बारी पूछेी कि बच्चा क्या खायगी दिखा न ह हां बोल देना खिला दें
लिए हँ
बहिने
ख-लै पहिले अलग बात हो जाग नहि तऽ ह बाबू
हँ च
हूं हं हूं हं फाम भड़ना है फॉम भरने के बाद पढ़ना भी है
ह्म कब आज न कल
राँची मे ऐसा वाला एक अ कॉलेज है का जहाँ पे पैसा देके
सिर्फ़ कॉलेज जायें कॉलेज भी न जाय सिर्फ पास हो जाए
कालेज तऽ त किछु किछु दिन तऽइ जाना हि पड़ेगा न रेगुलर नहिक जा पड़े तऽ किछु किछु दिन जाना पड़ेगा
हँ हँ कछ दिन कुछ दिन चलेगा एग्जाम के लए जादा स्ट्रेस न लेना पड़े मेक पास कर दे ऐसा कॉलेज
ज स-स अच्छा एक बात बताइए जो रेगुलर कॉलेज जिसमें अटेडेंस वगैरह ज्यादा जरूरी
व सब कॉलज में ऐसा घूस देके बास होना पॉसिबल है क्या
हँ अच्छा पैसा देके प -पोसिबल है लेकिन इतना पैसा क्यो बर्बाद करना बाबो तुम बीएड करो बीएड करना मना नहि कर रहे हम पर हमको लगता था कि शायद कॉम्पिटिशन क तयारी भ कर लीती या कहिं ऐसे जगह बी एड करती जहाँ कन्टिन्यू क्लास न करना पड़ा दो चारि दिन जाना पड़ता चली जाति देके आ जाती
कन्टिन्यू क्लास नहिं करना पड़ता लेकिन एग्जाम के टाइम पे एग्जाम देना पड़ता
हँ बस एग्जाम देना पड़ता
ओक ढूंढना पड़ेगा वैसा कॉलेज तो फिर
हँ
आ तू देखिए अगर हमको सी यूजे में चानंस नहि मिलेगा त हम क्यूं ही नहीं जाएंगे इसके बाद तो मेर पास सिर्फ अ प्पू क्या बोलत है प्राइवेट मे ही एडमिशन लेना वाला सही रहेगा न त प्राइवेट में जा रहेैऽ वैसे कॉलेज ढूँढेंगे जहाँ पे क्लास अनिवार्य ही न हो आ सुनेहैं डोरना में अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है ठीक है
डोरोनामे बीएड होता है क्या
हां डोराना में बीएड होता है लेकिन शायद बी एड के लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है
देखो ने तुमके को भेजे है रील देखो तो बोल
आँ आप एको रेस भेजे रेस देखते देखते बात कर रहे है आ नताशा
कहह सँ
हुँ
ये तो साँप वाला है सड़क के किनारे मिला दुनिया का सबसे जहरीला सांप क्या
आप यही वाला भेजे हैं जहरीला साँप वाला
काटता काटता देखो
टोकरी अ - हुँ म
अ -ब -बाप ब बाप-
आं -
बबबू-
हँ हँ बोलिए बोलिये ना डरा दिया उनको हो मज्जा- क्या यार डर गये
हुँ कैसे की बता ना बापस
बोल अच्छा ठीक दिए
ना अ्बे यार बक
अ
अबे यार बक
हुँ बापू ये वाला फोटो आर चीव कर दियऔ ने
कोनवला फोटो को
जिसमे ये मोरा मारवाड़ी वाली मारवाड़ी कॉलज वाला ड्रेस पे आपलोग फोटो की जाय हीं
ओ जो लड़की है उसमे
हँ जिसमें लड़की है
हँ कर देतै कहाँ के